हन
अपनेने कतेकसँ बझ रहल छी
हेलो
हेलो
अपनेके आवाज जा रहल छै हमर करियल
आाज आ रहल अहाँ कते बाज रहल छी
हँ जी बोलिय
कतयसँ बाजि रहल छी अहाँ
हमे बेगूसराय सेन्नयसँ बोलै हिययै
ह की भेल की नाम भेल छै अहाँके
हमर नाम रूपाञ्जली
ओ तब बताउ रूपां्जलि दीदी कीसभ कर रहल छी अहाँ
हमे तऽ किछो नहि करै छियै अभी
खाना पीनाबन गेले
हँ हो गेलै अभी आमके सीजन छै ने तऽ आम सभ खाइ हइ आम रोटी चूड़ा
आ उधर बेगूसरायमे तऽ आम ढेर मिलै छलै
हँ एने तऽ बहुते माम मले छै
ह क एकटा एग्जाम के लेल गेल रहली हम बहिन के ए्जाम के लेल डी एल वाल बड़ी आम के गाछी मे ही पढ़ रहल कॉलेज रहलक
ह हमरा ए तऽ नानेगढ़सँ आमेल लए
हँ
नानी घरमे हमरा गाछ
ह त दुआरे नान घर तऽ गर्मी के मे आम नहि एलै नहि एलै तऽ की भेलै
तने ने सभे रहै छै दुर्गापुरमे
ओ अभी एगो दीदी सब बात भेले उह नं्बर देलन छै अहाँके
हँ
आओ
हँ हँ हुनके घरके बगलके छीिय हमहहुँ हुने होलियै
ओ अहाँके टैक्स पूरा भए गेल
हमरा हो गेलै टास्क पूरा
ह
करबा देलका
जेना आरो आदमी जिनका ताकत पूरा भए गेल हुनकासँ हमरा बात करबा दउ ने नम्बर दएके
ह आ एगो नम्बर हमर आओर होत त
हुएँ परके छलखिन
एगो नम्बर ने हमर आओर एहिमे होतै ओहो नम्बर हम अपनेके दे देबै
दाय देब
ओ दीदिे के कहबे ने अपनेके भेज देतै ओ नम्बर
ओ ठीक तऽ टैक्स पूरा भेल तऽ अभी पेमेंट आर नहि आयल छलै ने
हहाँ
देखू ने तीन दिनाक टाइम देलखिन हेन तीन दिन बाद पूरा सभके भए जायत ने सबके लगे ह एकके पेमेंट आर देत
हू
आओर सब बताउ खाना पीना भए गेल अभी आर नहि चल रहले
नहि नश्ता व्ता करली आइ ह
खाना तऽ बारह बजे हमहुँ अभी खाना बनबै छलियै बौआ सब छोट है सुूतल छलै साढ़े आठ बजेके पापा बौआ के पापा चलि जाय छलखिन ने काम करे तऽ हुनका नाास्ता उास्ता बना के लंच वगैरह दे के खाना अपने खिला के भेज देै छलियै साढ़े आठ बजे तऽ हम खाने बनबे रहल छलियै तऽ कहलिय कि ऐसे बौआ छोटकी बड़की उठे छले ने मोबाइल ल ले छले खेलके चलत
आजकलके सभी बच्चा
तबल सुत ले तबल भात करले छलियै खाना बनबैत बनबैत खान ब जेत बाद्य हो जेत ्स पू भए जेतै
अपने के कास्क पूरा हल
ए आ उमर पच्चीसवा टक्स है पाँच गो आओरो बच्चा छल
अच्छा
पाँच गो औरो बच्चल े छलै आ एगो औरो मोबाइल से हमर पति के मोबाइल से जुड़ल छलियै तऽ उमे एकोटा नौकेलखिन हे अभी तक ल ओहिसे ही पड़ल छलै ह तऽ ओहो मोबाइल से आ ईमे खतम हो जाय तऽ ओ मोबाइल से करब ने तऽ हमी बात करब तऽ उठा एयलेब ठीक ओना ओहोमे पूरा होय जेतै ह
अपने क भी
की अपने बोल रहली छी
ओ हमर दीदी बोलले रहथिन पूछै रहथिन कि कथी बलके पैसा लेलखिन रह अपनेसँ
नहि हमरा आरके पैसा नहि लेलखिन हेँ हमरा आरके एकोटा रूपा नहि लेलखिन नहि हमरा एगो बेगूसराय के दीदी जम्मुई के दीदी छलखिन जूही दीदी तऽ इसस पहिले एकटा प्रोजेक्ट कले रहल छली ए आइ वलाा जूही दीदी जूही ई ग्रूप के एडमीन् हथिन जूही दीदी
हँ ओ त मेने छथि
हँ तऽ उह के थ्रू हमरा लिंक आयल रह रहे एहिस पहिले हमरा उहे दीदी एगो प्रोजेक्ट करबेल रहलथिे ए आई वाला जे गूगल पर ने कुछो पूछे छलियै अखने ए आइ केटा नाम मे आत्मीय लै ह
हमे तऽ नहि जानै छीै ह
ह ए आइ से जैसे ए आइ कछु भी न बता दैया कुछ भी अहाँ ए आइ के थ्रू कुछो पुछबै तऽ अहाँ ए आइ के फोटो अपडेट कर द छलै कछ भी तऽ एकरे जानकारी हम देले रही सए आदमी के तऽ सब जानकारी देेले रही आ सिखले रही आ सर्टिफिकेट डाउनलोड करबेेले रही दस हजार रूपआ मिलल रहै तऽ हम ओ ग्रुप मे जुड़ल रहल छलियै तऽ फिर उहे ग्रुप मे मैसेज एले कि जे साथी मैथिली बोल सकल छलख न हुनका लेल एगो सुनहरा अफसर है एहि पर फॉर्म भरे तऽ हम फॉर्म भरली तऽ हमरा नाम आ गेल
अपने मतलब बहुते पहिलेसँ काम करै छियै
नहि बहुते पहिले से नहि इहे मार्च मे हम नया दोसर प्रोजेक्ट पर जुड़ली रहे ओहे प्रोजेक्ट मे
मतलब मतलब ग्रुप से बहुत पहिले से खै छियै
बहुत पहिले त ने कह रहल ई मार्च से दू हजार छब्बीस मार्च से जुड़ने छलै
अच्छा एना बीचे ओहो वर्क करलियै रऽ
हँ इहे भीच होब कलू
अच्छा अपने ओ ओहिमे कितना पैसा मिललक नहिगर
ओ काम करे रहली ने तऽ दस हजार रुपा भेल छलै
हमरो कहिो य ने
ठीक है तऽ नम्बर रखले रहू अगला साल फेर ओ काम चालू होइ छै हर साल मतलब मार्च मे ओ काम होइ छलै आ तऽ हर साल हम हमर के सभ बहिीन जुड़ल छलै हमर बहिीन आइ सक्षममे जुड़ल छलै समझलियै दू गो ओ काम करै छलै आइसँ छलै तऽ ओहके ओहे हमरा हर चीजमे जोड़ जाइ छलै कुछो अऐसन काम अबै छलै ने ग्रुप मे बैठल बैठल घर परर करै वाल तऽ कह जाइ छलिय नहि ने घर मे रहै छलियै तऽ ओके चलते आ एगो बहिन सादुस एगो बहिन कुमार है दुनू बहिन इै आइ सकथि मफिस ओ ऑफिस मे काम कर छै तऽ ग्रुप मे अहाँ जुड़ले रहबै ने तऽ कोइ ने कोइ काज आबैत रहतै अहाँके नम्बर आर हमरा पास रहत ऐसन भ काम
अच्छा ह
जेमे तऽ जे जे दीदी जोर लख्मी होतै हुनका अपन कमाइ भए गेलै होतै बताबू
हमरा गाँव इधरसँ पचास साठि गो लोकके जोड़लखिन
ओ क दीदी जोरलखिन आहाँके
आरती नाम छै
ओ आरती तीन सो सैंतीस वाला नं्बर भेलए छले से हुनको से रातिो हमरा बाइस भेल छलै
ओ दुनू आरती दोस्त छियै
ओ तऽ ओहो हमर कहलखिन कि हमर फ्रेंड रूपांजलि अहाँके नाम बतबा रहलन कि हमर क्लासमेट रहलखिन तऽ
दोसर तर नाम बतबैथिनी हमेी हमे अभी अलीवन्थीमे छियै
ओ आउ
ओ पढ़ै कहाँ छथिन
नहि तऽ कहलखिन कि हममे पढ़ल लिखल छिय अभी दोसर काम करै छथिन प्रधान के थ्रू कथ दिन बोलखिन काम करै छलियै आरती हँ
नहि पतौ
साादी सुध हथ
ओ तऽ साधे सुधा छ
हँ अज ीपी पर फोटो लगेले हे तन एगो कलशा ले के बैरसाइत पूजा के वही ने
नहि हँ अभी तऽ बदलि देलखिन हन
आँ
अभी तऽ बदलि देलखिन हँ शायद फोटो
हँ
अच्छा ओ की कहलखिन रहए अपनेकेँ
उहे दीदी होथिन चाहे कोइ आओर एके नामके बहुत दीदी रहल छलखिन ने तऽ पता
ओहि दी ओहि दीदीे ने हमे मतलब पैसा देलिए आओ सभेसँ जैसे अपभनेसँ बात करै छियै आओर नहिते हमे सभेसँ बात करलियै रऽ
हँ
तऽ चललै किी मतलब कोइ पैसा नहि लेलकै हन ई दीदी पैसा लेलकै तऽ हमे उुनक बोली के ने कि अपने हमरास एते गाँवसँ सबेसँ ले लेलिै पैसा केना लेलियै अगर अपने खुशीसँ कहतै रह कि हम नहि कब बतबै हमरा कुछ पैसा दे दे एनी तऽ हम तऽ लोग एनाहिते दए देतिियै
हँ
बड़ अपने कहलिै ऑनलाइन बहुत बहुते जादाा गुस्सा करि लेलखिन आओर हमरा कहलखिन कि तऽ ग्रुपमे मैसेज नहि करबौ केकरो कोइ हेल्प नहि करबौ तो आओर आओर हमरा बोल लगै कि अगर हम पदारत तोरा पासशफोन र तोर पर न मरो नहि जात ह
हँ नहि तऽ ई गलत बात भेलए रह ऐसे नहि करैके चाहे
वह पर हम आवाज उठ थाइल्ड की कहा है मतलब ऐसा किए तऽ ओह ले हमरासँ बहुते जादा गुस्सा हथिनी
अच्छा कोई बात नहि रह दे अब तऽ जुड़ गेलै डेढ़ सए रुपैआ तऽ आयत ने यहाँके
ह अगर अगर उनक पास पावर होत न तऽ हमको निकाल दिए होते
जुड़ गेलै ओ ओ कभी नहि निकाल सकलखिन
हँ
ओ ऊपर से हो रहलै काम तऽ ऊपर से ऊपर से ई संस्थान में जुड़े ला कोई रूपा नहि लगे छै आइ सकोऐस है जहाँ से कोई भी वर्क अै छै त को इस पले बहुत पहले भी एक वर्क हमरा आयल है तऽ ओ घड़िया ऑनलाइन काम करे के रहे तऽ हम काम मतलब हमरा बच्चा रहलक हे तऽ उतना हमरा मन नहि करैत रहल कुछ करे के न मीटिंग आर मे जुड़े के तऽ हम छोड़ि देली तऽ नहि नहि तऽ ओहोमे अखनी बढ़िआं पैसा आबै छलै ओ ओ कमे त कह च पन्द्रह हजार बीस हजार के महीना आबै छलै
हँ
आ ता काम छोड़ देलियै हम बहुत पच्चाइत रहलियै आ कहियो एको गो रुपा हमरा आर केना लग रहै छै कोनो काम बतबै छलखिन ने एको गो रुपा नहि लगैत छल
हमरो कते ने नम्बर छै जोड़यवला हमरो मौसी रह सब बैठ कले रहै छथिन धरमे
त हुनकके नहि ह ई वाला काम ह
ना बतेलिै एना सब कहे रहे डेढ़ डेढ़ सए रुपा कहलियै न मौसी हमर कही नहि देते